आवाज नहि जाय ह?
हँ जाइ छ की, की हाल समचार?
आर बढ़िआँ छै ‌अपौ
हमरो बढ़िआं छै। बुच्ची ठीक यए?
हँ सब बढ़ििया छै आओर सुबह सुबह उठलियै। हँ एग्जाम छियै चौबीस तारीख से।
अच्छा, कथिके परीक्षा छी?
सेकेण्ड ईयरके एग्जाम छियै।
क कथीसँ बि कत ने कत मतलब ई के गो सब्जेक्ट के परीक्षा होइ ये विषय के
आ आठ गो सब्जेक्ट के एग्जाम होइ छै।
आठ गो, कोन कोन सभ विषर ये।
सेहो नहि पता अछि।
अच्छा कनि नीकसँ परीक्षा देबै, फेर बुच्ची कतय रहत?
अहीं लगमे। अहीं लग मे रहतै, कोनो दिक्कत वला बात नहि ने?
हँ की नाम छियै, कतयसँ परीझा अथि परीक्षा दै ले जेबै।
एते से कथवार गांव से।
हुं।
अपना घर से कथवार गाँंव पंचायत भवन
चाय पानि भेल।
चाय नहि पीबै छियै हमरा घरमे केओ नहि पीबै छै चाय। पानिए टा सब सुबह के पिबै छै, गरम पानि ठंडा पानि।
तखन तऽ नश्ता बना खेनाइ बनबैत हेबै।
एते भोर मे केकरा घर में खाना बनै छै। खै खो खा तऽ खाायते छियै हमसब।
नहि से कहैके मतलब नहि ये।
एतेक भोरे हमरा घर मै कथि ले खेनाइ बनतै, लोक के खोखाई नै न देखाइ दै छै। हुं जे छओ बजलै नै बजलै खाना चढ़ा दियौ। अहां की कहै ले चाहै छियै आ कहू तऽ
तऽ ओकरे तऽ ई मतलब ओकरे सबके ओरियौन ओरियौन पोरियौन करैत हेब।
की ओरियन पोरियान, दालि भात चटनी बनबे करै छै रोज, ओकर की ओरियन पोरियन, आंय।
नै गैसके तऽ दिक्कत हैत ने
हमरा रोज जारैन उघि उघि के अनै छै।
कतऽसे यै सासु के जारैन उघै दै छियै?
घरारी पर से रोज जारैन उनके, हमर सासु बूढ़ छैथ? सोलह साल छौड़ी के फैल करै
बूढ़ देखाइ दैये, कोन नजरि से देखाइ दैये।
सुनथिन तऽ की सोचथिन।
हया सुनै छथिन बैसके हम हकीकत वला बात कहै छी।
तखन तऽ सास अहाँकेँ बड़ नीक ये किछो नहि कहैत जाइत छै।
किछो ने कहै छैथ।
किछो नै कहै छथिन, और दरभंगा घूमय ले नै जेबै?
आं, दरभंगा, एखन नै जेबै, एडमिशन हेतै तखैन ते ने हमर सबके ई जे छै स्नातक कऽ रहल अछि तऽ वैहमे हमर सभके एडमिशन हैत तऽ वैहमे अढ़ाई सए या दू सए रुपैआ लगतै तऽ हमर सभके ऑनलाइने काज होइ छै तऽ हमसभ एतयसँ कऽ लै छियै आब जे रसीद पेपर दै अछि तऽ ओएह जाकऽ जमा करै छियै तऽ भऽ गेल ओएहमे हमर सभके हँ एखन सुनलहुं श्यामा मई मंदिर मे बड़ सुदर सजावट सब भेल ह
छओ
की कही पैसे नहि बचै छै
पैसा नहि बचै से एते खाय किया छियै
कोनो काम धन्धा सुनलियै सोचै छियै स्टार्ट करियै
आ तऽ कोनो अपने गोबरो अथी छै ने हैत तऽ गोबरे ठोइक ठाइक के चिपड़ी बेचु सेहो एगो कामे
उ महींष नहि रखने अछि बाबूजी
गोबर खरीद लेब कनि म कम पैसा मे ओकरे चिपड़ी लुक ठोकि कऽ बेचब तऽ पैसा बेसी हैत तऽ ओहो एगो बेवसाइए छै
लागैया गोबर के यै छी छी छी हम गोबर
महको लगैया अच्छा तहन कोनो बात नहि कटहरे गाछ य ओकरे ओते मे कटहर फड़त ओकरे बेच लेब
कटहर तऽ बड़ ऊपर मे रहै छै गाछ नहि कटहर बड़ ऊपर मे रहै छै तोड़िये के नहि दइ अछि बाबूजी
से अहाँके चढ़ल नहि होइया।
ह के जैत चढ़ै लै हाथ पैर टूट जेतै तऽ।
तऽ रखी छियै लए जाकऽ मलहम पट्टी करा देब ग।
की जाह
आर केना करै छै एना किया नाज करै छलियैया अहाँ यै।
आरे कि कही।
अपने
की कहि ओ की नाम छियै दूगो टाका भेटले।
बारह मिनट पुर जायत ने तऽ अपने कटि जायत बात करते रहू आ जते बजबे ने ओते ओते मिनट गिनती हैत अहाँके मोबाइल मे बाजू।
दूगो रुपैआ भेटलै।
अच्छा दूगो रुपैआ भेटल भोरे छललू लक्ष्मी एल राईख लिय आओर कहियौ।
लक्ष्मी भेलाइ
तऽ पैस लक्ष्मी नहि होइ छै। आबि जौ ने अंगना आबि जाऊ ने धेनेयान तऽ। नहि एतौ नेट धैनेया अंगना दिसन आइब जौ कोनटा लग।
नेट एते एते नेटवर्क प्रॉब्लम हय छै ने दिक्कत हय छै ने एहि गाँवम की कही।
नहि एखन तऽ साफ साफ बहुत सुन्दर नेटवर्क पकड़ने य आहाँके मोबाइल मे।
बड़ा दिक्कत होइ छै की कही मजबूरी छै।
नहि नहि एहन कोनो बात नहि छै सब जगह नेटवर्क के अहिना प्रॉब्लम छै। कनी घर से निकलबे तऽ पकड़ लेत अपन सबके आहाँ सबके घर बंदी बन्दी गिरीह में य ने। ताय ने अन्दर तक जाय।
हूँ बनतै घर जमीने ने सही से बा टल छै बनतै बनतै घर बनतै।
अपने बाईट लिय अहाँ।
नहि- नहि बाजियौ, बाजियौ बाजू, माफ करू बाजू, बाजू।
कहियो आओर तहन।
नय- नय यै, बाजू ने यै।
बुच्ची उठल।
बु च्ची त सुतले य की कही महारानी उठते उठते सबके परेशान करी ह
पढ़ाइ लिखाइ करै छी कि नहि अहाँ।
ह, नहि हमर सबके अपन परीक्षा आबै छैय न तखने हमसभ पढ़नाइ शुरू करै छियै एते खन
हँ हम त हस होशियार बच्चा हेतै होशियार रहै छैय पढ़यमे तेजीकर काज करै छैय ओहन।
तेहन बात नय छैय जेना अहाँ बाजेय छी।
एनाहिए छैय बात ओ लास्ट टाइममे अपने तऽ पढ़नाइ चालू करय छैय। ओकर दिमागमे घुसल रहल जाय के लिखलक एग्जाममे पास भय गेल।
हँ से छैय पहिले पढ़लहुँ त परीक्षे बिसरिए जाइ छियै तै परीक्षा टाइममे पढ़लहुँ।
हू।
तखन कोनो दिक्कत नहि ने होइ छैय।
अहिना पढ़ैत रहू मनुख जका नाम रोशन करू सबके। खूब पढ़ू आब तऽ ग्रेजुएशन खतमे होयवला य।
हँ पचास हजार सरकार देबे करथिन।
हँ- हँ अहाँके कोनो कमी यऽ पैसाके।
ओ कमी नहि य तऽ एखन पैसे नहि य हाथ पर नहि त एखन पैसा रहिता त हमहूँ कतहु घूमय लए जैतो न।
कतय घुमय लए जायतियै अहाँसे।
कतय जैतहुँ हे देखियौ एखने दिल्ली जायब त ओतय सोम बाजार घुमि तहुँ सामान सब लइतौं।
ह दिल्लीमे इंडियो गेट सब छैय।
ओ
शाममे देखेमे नीक लगय छैय लाइट सब जरैत रहय छैय खूब बढ़िआँ- बढ़िआँ। घुसैक जौ आगु भए गेल छैय दू तीन मिनट आर छैय।
अहाँ कहियौ।
आओर सभ बढ़िआँ छै तहन। आओर की सभ होइए एखन कतय छी।
हम छियै अपने नगरमे। बताउ केना की परीक्षा के तैयारी चलैय छैय।।
परीक्षाके सोचे छियै, पपा नहा के एलाए पापा।
नय-नय, नई यई, नई यई।
सोचलियए जेबै ने त एकबेर रिविजन कए कऽ चलि जेबै एग्जाम दै लए दू दिन पइढऽ क। आओर की करबै।
अच्छा शुरू-शुरूमे कोन सब विषयके परीक्षा छैय।
आँय।
सेहो ने पता ये नाम बिसरल छी, नाम ने हेते याद, दूगो सब्जेक्ट छ सुरमार् के छै। पता नई सो मार्क मे से सत्तर मार्क के छै।
कतय परीक्षा छी से पता यए?
आ मधुबनी मे भेलै हेँ सेंटर।
तखन तऽ मधुबनी मिथिला पेंटिंग सभ देखैत हैब।
स्टेशन बनल रहै छै, नै -नै। ऑटो रिजर्व ऑटो रिजर्व कऽ के जेवई।
बाप रे तब तऽ बड पैसा लागल हैत यार।
ह दू चारि गो लड़की जेबै, आ ओत तऽ जे लग तऽ की करबै।
पा एलखिन।
बिना नेहा के एल छैलिये धीरे बाजू। आर सब तहन।
उम्हरे से बाजू।
हूँ।
बुच्ची।
और तहन बढ़िआँ न। और सब बढ़िआँ य न बाजू - बाजू। तब निकलि कऽ बाजू जल्दी - जल्दी मिनट किमती हयैत, जोर -जोर से बाजू, जे बाजबाक जल्दी- जल्दी बाजू किछो।
की बाजब हम। जाइ छी आब कनि पूजा पाठ करब, मन्दिर जायब। हमर जे मन्दिर छथिन, से कनि हुनका जंग लागल छै, भगवान सभकेँ साफ करब। तहन ने किछु मुँह मे जलो- पाइन लेब।
झूठ बात नैने कहै छियै बात अहाँ।
नै- नै हम झूठ बजैत छी, पतो यए।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
एगो बुच्ची छैथ। कही प ओ पंखो चलेने छथि आ सुतलो छैथ। आ टुकुर - टुकुर तैकतो छैथ।
आवाज एतऽ तक निकलैए पप्पा नहि सुनऽ।
हँ - हँ से की कहि, और कहियौ।
और सब ठीके छै, इम्हर हमहुं बैसल छी घूमे छी अहीं से बात करे छी। छी आब कम्प्लीट होइवला यऽ बहुत जल्दी काॅल। एगारह मिनट भऽ गेलै, एक मिनट मे और कम्प्लीट भऽ जायत, कटि जायत अपने।
कोनो बात नै, दोसर कॉल कऽ लेब। बीस मिनट बादे बात करब।
ठीके छी हँ।
तामे कोनो - कोनो काज धंधा भऽ जायत तहन फेर करब, हमरा अहाँके तऽ बात चल चलिते रहत।
हँ हमर एनाहियए चलैत रहै कहियौ।
हँ और नै तऽ की, आओर सब परिवार में बढ़िआँ न।
हँ हमर परिवारे कते टाके छै, एगो ननैद छै हमर एगो हमर बाबाजी छथिन, एगो पप्पा छथिन, एगो मम्मी छ। एगो हमर बुच्ची छथिन।
छैथ।
एना नै कहियो बाबा ते जीवते छैय।
नै हम तऽ बस ओनाहीए पुछलौ।
नै एना नै कहियौ जिबिते छथिन कहिथुन कहियौ और कनि दिन जिबै।
अच्छा तऽ सबगोटा एके संग मे रहै छियैथ। भतबरीए नै ने जे साउस मअ अपन।
बाबा के मैर पीट कऽ भगा देने छियै आ माओे कऽ। संगे भतबरी कयने छियै अलग चूल्हापर खाना बनबै छियै।
बाप रे तहन तऽ बच्चा सब के बड़ दिक्कत होइत हेएत।
हमर ननैद छै से हमर बच्चाके सम्हार।